हे गे सुनू ने हमे अहाँके कॉल केने छियै एकदम हमरा आर के ने घर मे जी उगता रहल छै लगे छै कि कतै कतो घूमे फिरे निकलल जाय तऽ जे अहाँ ल जे समय छै तऽ चलु ने क कदरो के प्लान बनाउ ने
कहाँ जाय के मन छै बोलू कहाँ जाय के मन करे छै अहाँके
हँ हमरा आर के तऽ बोधगया घूमे के मन करे छै जेना बोधगया मे जे मंदिर उंदिर छै ने सेकरे आर के हमरा आरके दर्शन कऽ के अ गंगा स्नान करय के मन छै
ह ई तऽ बड़ा पावन विचार एहो छै अहाँके मन मे आ बड़ा पाबन
आ अभी पावनी के समयो छै
हूँ
अषाढ़ के महीना छै पावनी क महीना छै जेना अगर चल त चले के प्लान बनाउ ने मालिक से पूछ क
चलू ठीक छै तऽ हमहूँ अपनामे अपन परिवारमे बातचीत कए कऽ अहूँ तनियो ओनो बात कहली त अहाँके मोन मे विचार आयल छले आब मेहमानजी भी की बोले छथिन हमरो ई की बोले छथिन बात करै छियै आ एगो कोनो दिन हँ
तऽ हमे भी प्लान बनाएब पूछि लेब अहाँ भी आ जाय रातीके पूछि लिअ ठीक छै और जे परमिशन दे देथिन मालिक अहा केँ आ हमरो आर के मालिक परमिशन दे देथि तो बोध गया के प्लान बनावल जायत ठीक छै आ ट्रेन से जायब की फोर बीलर से जाएब
अपन गाड़ी हो जेतै अगर ई आर ओते लम्बा अगर खींच सकै छथिन गाड़ी के तऽ अपने गाड़ी से चलबै ताकि आराम से अपन जेबै ट्रेन से जेबै त उएह समय के रहत जे समय से भागके आउ सम स भाय कऽ जाउ तै न
सबसे बड़ा बात क बाल बुतरू संग ट्रेन मे बड़ी खिचड पिचिड़ हो जायत सर समान के साथ चढ़ऽ उतरय म
त आ अगर मैन लिय ट्रेन अगर लेट भेल या जल्दी भेल तऽ ओहिमे आओरो दिक्कत भए जाइत छै जहाँ ए एक दिन के एक दिन लेल अहाँ जाय के पड़ू कभी कभी दू दिन रुकै के पड़ जाइ छ
हँ आ जानै छ आ अपन गाड़ी से जाय मे ई एगो सुविधा छै जेना लौटे घड़ हमनी आर के राजगीरो घूम लेबल जायइ
त
राजगीर के सटले छै से लगले छै अह ई नालन्द जे विश्वविद्यालय छले हा मे आग जल आग जन हो गेल छल
ह
हँ उ भी तो बहुत अच्छा पर्यटन स्थल छ वहा भी घूमे फिरे के नीक रह
नालन्दा दुनिया के पहला विश्वविद्यालय छ जे बिहार में बनल छै अहाँके पता है कि न
नाह हमरा आरके तऽ ई तो मालूमे नहि छल ओर किछ किछ बताउ ने हमरा आरक
पहिला विश्वविद्यालय है जे बिहार मे बनल छल आ बोध गया के भी हमर जे नाना छथिन ठीक छ न न वहीं के पढ़ल छथिन और वहां पर पहिल मतलब जते भी पढ़ल लिखल विद्वान सब जे एहि लेल तऽ बिहार म त विदुषी विदुषी आदमी सब छथि जे हर जगह अपन झंडा गाड़ ले छथिन
बताउ त इतना हमर बिहार आगे छ
तब अपना अपना आर मतलब ओते मतलब की बोलियौ ओते अपनार ओते एकरा प्रोत्साहित नहि करली तऽ एकर बढ़ा चढ़ाके नहि बोलली जेना दोसर राज्य वाला सब करै छ लेकिन बिहार में त ऐसन हीरा हीरा सब छै यहाँ जेन बोधगया के जब बात करली है बोधगया एगो बोधगया मे की है बौद्ध धर्म के स्थापना भेलै र
हँ सही कहल‌ऊ
ई कोनो अप देश के थोड़ी ने धर्म है या कोनो दोसर देश के थोड़ी न है एक त उत्पति भेले रह वहाँ पर बोधगया मे तऽ उएह गौतम गौतम जी जे रहथिन जब हुनका आत्म ज्ञा करै लेल चाहलखिन दुनिया दुनिया भटकलखि जंगल जंगल बन बन रन बन पहाड पर्बत नदी झरन बाढ़ भूकम्प सभ परिस्थिति सँ गुजरलखि ओ तऽ राजा महाराजा के घर मे पैदा भे छलखिन शादी बियाह भ गेल हँ शादी बियाह भए गेल अय बाल ब शुरू भाए गेले है बारह पंन्द्रह साल क के उमर मे सोचलखिन जे मतलब की होइ है दुःख की होइ है लोग एते दुखी किया है लो के तऽ तकलीफ कि है ओ तऽ अपन महाराजा के महलमे महाराजा क के बेटा छथिन राजकुमार छथि हुनका दुःख की होइ है, दर्द कि होइ है कमी कि भेल घटी कि भेल बेसी। की भेल? की पता। सभ चीज तऽ छूता छथिन तब जब दुनियामे देखल। ई, सभ चीज है। तऽ एकरे खोज मेमे निकल गेलखिन जे आखिर ई, सभ चीज की है जे। जकरा हम मरहम हम ने जाने छीये। ई, हम किए नहि समझ पा रहल छियै। ओ अपन पत्नीसे आज्ञा लक माता पिता मसे आज्ञा लक। माय बाप के छोड़ देलखिन महल त्याग देलखिन। आ निकैल गेलखिन ज्ञानके खोजमे निकैल गेलखिन। निकलाके बाद चलते गेलखिन चलते गेलखिन सभ जगह से पूरा मतलब के। एते राज्यसे गुजरलखिन रास्तामे बहुत सारा चुनौती भी मिललै।
हूँ।
काइ बार ऐसन चुनौती मिलले जे, अगर हुनका जगह कोई और रहते रह त ओ घुरके अपन घर।
आ सखी जेना हम नियरके चौथा पचमाके किताबमे। हिनकर कहानी भी छलै, जे अंगुल मालके जे कहानी अहाँकेँ मोन छै।
हँ, हँ, हँ।
ओ अंगुल माल जैसन डकैतके भी सन्यासी बना देलखिन एत। एतना हुनकामे पावर छलै।
तब। मतलब बुद्धिके भी ज्ञाता रहथिन तभि ने तभी।
एकदम सही कहलो।
तब वहा गेलखिन वहासे ओ गया पहुँचलखिन घूमते घूमते। उ जगह पर, जब उ पहुँचलखिन्ह तऽ। सोचलखिन जे आब हमरा जे है से यही मिल रहल अछि। ने बोलै है, आत्मज्ञान भाए जाइ अछि।
हँ, हँ।
त अपन वहाँ रुकि गेलखिन वहाँं रुकलखिन त वेहा। अपन तपस्यामे ली मनन चिन्तनमे अपन लगल छथिन। लोग सभ अपन ओहे टाइम पर सभमे तऽ ओ प्रसिद्ध भए गेलखिन रहे तऽ लोग सभ आबे छले हुनकर।
अपन जे भी उ ज्ञानके बात जे करै छथिन तऽ लोग। सभ हुनकर मतलब प्रचारक जे भऽ गेलै।
हँ, हँ।
चला ऊला सभ तऽ बनते गेलै रहै। अपन भए गेल तब लोग सभ जब आबे छले तऽ एक दिन एना हेते। आर बैठल बैठल एकदमसे जेना। हुनका आत्मज्ञान भए गेलन। आखिर जे चीजके ओ तलाश करै रहथिन, हँ। जे चीजके तलाश करै रहथिन जे चीजके ओ खोजमे छलथिन। ओ सभ हुनका जेना ऊपर वालाके दयासे हुनका मिल गेले।
हूँ।
आ तब जे होइस जे ओ ज्ञान बतोर लखिन तब ओ आत्मसात भेलाके बाद हँ। तब सोचलखिन जे चल आइ जे हमरा ई ज्ञान मिलले हूँ। ई, हम पूरा दुनिया।
विश्वमे पूरा देशमे फैलाय।
तब जे हुनकर माने वला सभ जे हुनकर जे। चेला चपाटी सभ जे भेलै हुनका जे माने रहै हुनकर बात के जे। सुनै रहै जे हुनका ज्ञान से प्रभावित हो रहै हुनकर तेज से जे प्रभावित भेल छलै। ओ सब अपन बुद्धि के पूरा जगह मे प्रचार प्रसार मे लाग गेल धीरे धीरे नते कर कर क कर करक कर करर् की भेला ज
ह
ई एगो बौद्ध धर्म ही स्थान भए गे
स्थपना भब
हू
तते ई तो हमरा आर के मालूमे नहि छले अहाँ से ग क के हमरा आरके तऽ बहुत
हँ आत्मसात भेलै बोधी पे के नीचे बैठ ओहो पेड़ के नीचे चबूतरा अभी भी बनल छै आऔर वहाँ पर अभी जे अहाँ बौद्ध गाय जे छै हमहुँ जाने छियै हमहुँ तऽ की बोले छीियै अहाँ के किताबे मे जे पढ़ले छियै बिहार क के जनरल बिहा
अच्छा अच्
स सोचिकऽ क बूढ़े ब जाय के छै छल कभी नहि गेलिय
चलू तऽ आब अब तो पक्का ई प्लान बना करक ह और हमे चरब बोध गया घूम के आयल जा
एकदम जाइएके है सोचले छियै जे जेबै जरूर जेबै किए नहि जेब बिहारके होक बिहारके तऽ एते पैघ पैघ सब लोग यहाँ स ह
आ अप आ देशेमे एते जगह छै कि घूमैत घूमैत आदमीके उमर निकल जाय एक दिन बोधे गया जे अगर हम नरके जायके रह जा तऽ हमरा आर के एना लगै छै कि एक से दू दिनमे हमनी आरके घूम करक वापिस आ सकै छिय वहाँ भी छोट छोट मन्दि आ पर्यटन स्थल खूब छै ने विष्णुप जेना कहै छियै विष्णुपथ ओर की की होबै छ हेल आवाज जाइ छ हेल